ह
हलो
हा भाभी! जय झूलेलाल
जय झूलेलाल
किया आयो? बढिया, तव्हां कीअं आहियो?
बढ़िया छा था कयो पिया?
हा मिड़ई नास्ते मां फुरसत थियासीं। हा ईअंई थोड़ी घणी हा नाश्तो थी वियो हाणे मंझंद जी तैयारी।
एॾी जल्दी
हा थोड़ो जल्दी खाईंदा हे अॻो पो खणी वेंदा आहिन।
अच्छा हा टिफ़िन वेंदा तव
हा न तयारी कंदासीं अञा ठहंदो यारहां साढा यारह ॿियो ॿुधायो सब बढ़िया।
हा बढ़िया,
हा तू छा ठातो आ अॼ नाश्ते में?
असां चेरो ढोढो पचाईंदासीं।
हा चेरो ढोढो ढो त सभिन जो फेवरेट आ।
छो?
चेरो ढोढो त सभिन जो फेवरेट आ असांखे बि वणंदो। वणंदो आ।
अच्छा,
हा ॿियो योगासन वग़ैरह कंदा आयो जी हा हा पचाईंदा आयूं ॾाढो फेवरेट आ सभिन जो।
हा उहोई त चवां न असां बि चेरो ढोढो पचाईंदासीं ॾही कन कंदासीं।
हा
हा छा अञा गुड़िया सुम पई आ उहा उथे त पो पचायांस।
हंडी तव,
हू यारहें में आ सोरहें सालें जी आ।
हा मुंजी सतरे जी आ हाणे ॿारहें में वई आ हिन साल ॿारहें में आ।
अच्छा हा
हा ॿियो योगासन वग़ैरह कंदा आयो, योगासन वग़ैरह कंदा आयो,
छा?
अच्छा योगासन वग़ैरह कंदा आयो
न योगा करण जो टाइम ई न मिलंदो आ। ईअं ई भाग दौड़ लॻी पई हूंदी आ ईअं ई योगा थी वेंदो आ असांजो।
अच्छा न थोड़ी देर टाइम कढो ईअं पेहरीं मां बि सोचंदी हुअम न करे सघंदासीं पर थोड़ी देर टाइम कढो योगा सुठो तव ॾाढो शरीर लाइ।
हा उओ त सभई चवंदा आहिन कि भई थोड़ो योगा करण खपे। पर थी न पाईंदो आ न सुबुह जो उठो त पेहरों लॻंदो आ त चांय ठाहियो नास्तो ठाहियो। बिज़ी वेंदा आहिन कम ते त हिन जो बि टिफिन वग़ैरह ॾियणो पवंदो आ।
थोड़ी बि या वॉक ई कंदा कयो न सिर्फ़ ॿाहिर निकरी करे थोड़ी वॉक कंदव न उन सां बि शरीर ॾाढो फ्रेश थी वेंदो वेंदुव।
हा उहो त आए। उहो वरी पो राति जे टाइम न
राति जो कयो सुबुह जो कयो मंझंनि जो त ख़ेरु न करे सघंदा।
न मंझंनि जो नथी पाईंदो आह न।
हा न सुबुह जो मां बि हाणे, मतिलबु मूंखे ॾेढु महीनो खनि थियो आह चालू कयो आ लोग अथनि? जयादा न सिर्फ हल्का-हल्का स्टेप बि कंदव न पंहिंजे लाइ। ॾह मिंटन जो टाइम कढी वठो ॾाढो शरीर टेस्ट थींदो आ। असल में छा आए ॾेढ ॿ ॿ महीना ट्रे महीना पेहरे मूंखे हा एक्सरे में निकितो गठिया वात, मुखे घुटने में ॾाढो सूर थियो।
अच्छा
त डाक्टर ने चई कि भई! थोड़ो सो एक्ससाइज वग़ैरह करो हुन ॿुधाइ जेके लेकिन पर‌ अॼ कल एक्सरसाइज नथी करे पायां लेकिन छा आहे की, जेकी मां कयां ती बिल्कुल नोर्मल तव अऊं ॾाढो तांखे रिलेक्स थींदव। तांखे बि त घुटिननि में सूर वूर हूंदव पेरन में?
हा थींदो आ न! गोॾन में सूर पो राति जो गुड़िया खे चईंदी अयांस थोड़ी देर गोॾन कॾि-कॾि इदां अनि।
ना-ना बि कि करण जी ज़रूरत ई न पवंदव, तां मुंजो उपाय ॿुधो सिर्फ़ु छा करणो आ दीवार सां सटी करे पेर मथे करे, जीअं उल्टो न लेटिबो आ?
हा
पुरो सिर जे बलि न, सिर्फु पेंजी पुठी सटाए करे। जीअं पेर सिर्फु सीधा थी वञव नाइन टी डिगरी जे हा, थोड़ी देर पंज मिंट स त मिंट जेको तहां लेटी सघो पंज मिंट, ट्रै मिंट चार मिंट ॾाढो! रिलेक्स थींदव पेरन में, घुटननि में तां पाण ख़ुदु ॿ ट्रिन ॾींहन में महसूस कंदव सूर लई वेंदो। मनि बिल्कुल हाण दवा-ववा बंद करी छॾी आ। हा हुवे ई‌ सब‌ ॼणा पुछंदा अनि मां? मिंखे त इयो ॾाढो सुठो आसन लॻंदो आ। उनखे चवंदा त ए न न बीयणो न आहे सिर्फु जीअं पलंग ते लेटंदव न तां दीवार दीवार जे बलि बसि, सिर्फु पेर मथे ते अञां ईअं सीधा करे जे तुरत करे सघो ज्यादा ना। थोड़ी देर लेटो ॿ मिंट, ट्रे मिंट ॾाढो सुठो लॻंदों! ॾाढो सुठो। मुखे ॾाढो सुठो मांखे त ॾाढो घुटने में सूर हिकदमि आराम थी वियो आ बिल्कुल बिल्कुल दवा ववा बंद थी वई, ऐं इअ रियलटी तव जेको मां ॿुधायांव ती बिल्कुल सच तव।
खाली
तां अगरि, मोबाइल में ॾिसी वठो विपरीत करणी आसन, तव विपरीत करणी आ। ॾिसंदव त पाण सम्झ में अची वेंदो। हा कीअं लेटणो आ तांखें? सम्झ में अची वेंदव छाए की सॼो ॾींहु हलऊं ता असांजो जेको पूरो वेट आ न पूरो घुटने ते अऊं पेरन ते तो त अचे ठीक आ, त असां थोङो लेटनो आ‌ न ईंअ। पल्टो पूरो न लेटणो तव सिर जे बल न लेटणो तव, सिर्फु जीअं लेटंदा आयूं असां सिर्फु टंगू मथे करे छॾिजो दीवार सां सटाए करे ॾाढो रिलेक्स लंगदंव ॾाढो लेटी लेटी मोबाइल ढि छो तां मोबाइल ॾिसंदव? मोबाइल ॾिसंदे ॾिसंदेे लेट पोइ पंज मिन्ट, पंज मिन्ट ॾह मिन्ट इएं निकरी वेंदव, तांखे पतो ई न पवंदो आहे। अऊं पेरन जो सूर, हा हे ब्लड सर्कुलेशन थींदो न, पेरन जो सूर ऐं घुटने जो सूर फेस में ग्लो अची वेंदुव, हे जेको पूरो पलटदंव न, शरीर जो खून सॼो मथ इंदुव न जे में मथे इन में और हिन में मथे जो सूर लई वेंदुव, फेस जो ग्लो वधी वेंदो ॾाढो सुठो सुठो, ॾाढो सुठो मां त सभिन खे सजेस्ट कंदी आयां जेको मुखे आरामु थियो आ मूंखे लॻे थो सभिन खे थे। हम्म, हा अऊं जेको थोड़ो बहुत करे सघऊं।
हा हा, न ॾाढो सुठो तव मां त पैंजी निराण खे बि ॿुधायोमांस, त हुनखे बि ॾाढो आराम तो लॻेस पियो।
अऊं जेतिरो थी सघेव, ॾीहं में भले रोटी खाओ थोरी देरि खां पोइ कयो, चाहे रोटी रोटी खां थोरी देर खां पहिरियों कयो, ॾींहं में ॿ टे दफ़ा कयो, शाम जो कयो, राति जो कयो ॼीअं तव्हांखे रिलेक्स लॻेव ऊअं कयो। जीअं टाइम मिलेव, हम्म हा, सुबुह जो हाणे बस अधु घंटो या पौणो घंटो वॉक करे ईंदा आहियूं। थोरो सो ॿाहिरि नेचुरल हवा खाई अचो, शरीर सॼो ॾींहुं मूंखे ऐॾी लत लॻी वई हुई, कि मां सुम्हां सुम्हां सॼो ॾींहुं निंड निंड ॾाढी ईंदी।
हा, हाणे निंड निंड कंहिं महिल, कंहिं महिल ॾाढी थी अचे पई न
न मां पोनें पांच बजे ऊथंदी आहियां, तव्हां ॿुधायो न ऐज तव्हांजे गुडिया इलेवंथ जी इलेवन्थ क्लास में तव मुंहिंजी टवेल्थ जी लॻभग ऐज इअं ही हूंदव, फौटी सिक्स, फौटी सेवन
न, फोर्टी टू आ
फोर्टी आ, हा त मुंहिंजी ईअं ई आ, फोर्टी सिक्स आ, त तव्हांजी त अञां ऐज घटि त, तव्हां सभु करे बि था सघो पिया, सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ थोर सो वक़्तु त कढो, ज्यादा न ॾह मिंट, खन कढंदव न ॾाढो रिलेक्स लॻंदव शरीर खे मांजो हिन ऐज में फोर्टी सिक्स जी ऐज में मूंखे हाणे रिलेक्स थो लॻे, तव्हखे त फोर्टी टू में ॾाढो लॻंदव रिलेक्स
हा, इन करे था ॾिसूं पिया अगर थी वियो आराम
हा, हा, ह हा, योगासन कोई बि कढंदो न, विपरीत करण ई हुन में पाण ई ॿधाईंदो, कीअं करणो तव केतिरी देर करिणो तव
हा, हा
त समझ में अची वेंदव। ॿियो सभु बढिया आहे? हा, हा, मां अची वेंदो हुनमें कंहिंजो बि कढंदव न, ॾाढो सुठो तव, ॾाढो सुठो तव मूंखे त ॾाढो आरामु लॻंदो आ न, मां जेके कंहिंखे ॿुधाईंदी आहियां भई घुटने में सूर आहे, मूंखे घठिया वारे ॿुधायाईं मूंखे ॾाढी टेंशन थी वई
अऊं निंड हेॾी पई अचे, विच विच में ॾाढी निंड पई अचे हाणे हिन सां पंहिंजे लाइ पोने पांच ताईं असां उथंदा आहियूं मां अध घंटो बस वॉक करे ईंदी आहियां, मतलब पंहिंजे गुडे खे बि उथारंदी आहियां, साढ़े पांच छह ताईं अची वेंदा आहियूं घर वापस, हिनखे स्कूल, असां एम पी जा
अच्छा हो बि
हा, त हुनखे बि उथारणी आहियां, त चयईं मम्मी ॾाढो बढ़िया थो लॻेस सॼो ॾींहुं निंड बि न थी अचे ऐतरी, हा माना ॾींहं जो माना माण् थोरी देर झपकी मारे वठे, पर मां नथी सुमंहा मूंखे बिल्कुल निंड बि नी अचे पई शरीर, एॾो बढ़िया थो, लगे रात जो जल्दी समपोई न,
पो लॻंदो आ त पो न ईंदी आ न निंड्र
हा छा आहे सॼो ॾींहुं हाणे जीअं राति जो बस ॿारहें ताईं सुम पवंदा आहियूं। ॿारह सवा ॿारह इअं थी वेंदा आहिन त पो सुम पवंदा आयूं हुञा लेट सुम्हंदासीं जीअ ॾींं जो निंड कंदासीं निंड्र पो लेट सुम्हंदासीं पर ॾाढो सुठो थव। मुखे बि ॾाधो बढ़िया लॻो हिक बार करे ॾिस जो ॾिसी वठंदो न समझ में अचीवेंदव।
हा ॾिसंदम न चओ था त करे चंगो आराम बि थे त, त सुठो आ न
रोटी खाई करे भले थोॾी देर खां पो अगर फ्री आयो त ओ मल बि करे था सघो थोड़ी देर जीअं अध घंटे खां पो करे वठोस। सुम्हंदे-सुम्हंद थोड़ी देर हा ॾींहं में ॿ ट्रे दफ़ा सुम्हण खां पहरे बि करे था सघो न करे सघो ॿ दफ़ा कयो हिक दफ़ो कयो तांखे पाणई सम्झ में अची वेंदो ॿ ट्रिन ॾींहंनि में रिलेक्स थी वेंदोआ।
सही आ
हा ॿयो बुधायो घणा बार तव घणा बार तव?
मूंखे ॿ गुड़ियाऊं आहिनि।
अच्छा सेम मूंखे बि बॻुड़िय आऊं तव
हा हिक जी शादी थी वई आ, हिकु हाणे यारहें में आ।
शादी थी तन मुंहिंजी अञा हाणे फाइनल कयो अथई अञा जाॅब कंदी आ सीए ठई वई हा। हा हा वॾी गुड़िया हा।
हिकु ॿारहें में अथव?
बारे में हाणे वई हा। माने, उहा हाणे, थीयस हाणे टेवीह साल हलेसि थो हुनजो।
त अञा विहांउ जो नथा सोचियोसि छा?
हा सोचऊ छो न त हाणे हिकु ॿ साल थोॾो थिए थी रेस्ट बि कयां पढ़ाई वढ़ाई मां फुरसत थी वया त हाणे वरी ऑफिस जा कम। ऑफिस वेंदी हाणे उहा ऑफिस वई, वरी हाणे शाम जो मोटंदी हा।
अञा ट्रेनिंग पीरियड थो हलेस हुन जो
हा ॿार कुझु ठही था वञनि त ख़ुशी थी थे पई न
हा हा हुनखे बि सुबुह जो उथारंदी आहियसि। हा हुनखे बि सुबुह जो, उथारिंदी आहयास पोेने पांच बजे, त चवंदी आहयास उथ। थोॾो वॉक करे अचे। पो खाई पी नाश्तो पो वञ, पोइ वरी मंझंन जी खणी वेंदी आ रोटी ईय कंदीया हा पोइ शाम जो वरी ईंदी कुझु ॿियो-ॿियो? हलो हलो